हँ के के
हँ हमर हाल नीक छै और बतै ने अहाँके की हाल छै
जी ह
और बताबै छी ने अहाँके खाना भऽ गेलै
जी हमर खाना पीना सब भ गेलै अपने खाना पीना भ गेल
हँ हमरो खाना भऽ गेल छै और बताबै छी ने अहाँके माता पिता के हाल सब नीक छै ने
ह्म ह
अच्छा ओ लोग खाना खा लेलथिन
जना सु
आहाँके अवाज व कम आबै छै
आब
ह अब अबै छैे और बतै ने अहाँ के खाना पीना कथि कथी खली खायल छी राजज
हम तऽ खैलि ह भात दाल अचार सब
ओ लेकिन अहाँ के आवाजो फ्रेश न आबै छै थोड़ा मुह सटा के बोलि न स्पीकरमे
खैले छी अब जाइ छै
हँ बछा से आबै छै
आ खाले छी भात दाल तरकारी अ चोखा अचार
तरकारी कथि कथी के खली छी
कटहल के तरकारी खयले छी कटहल के बाड़ा खयले छी इसभ त खयले छी
ओ बड़ा नीक खाना खयले छीय आओर बताबै छीयै नए अ उधर अहाँके ओ मौसम कइ सन छै आज
जी हमरा तरफ मौसम बड़का नीक छै अपने तरफ मौसम कइसन छै
हँ हमरो तरफ के मौसम नीक छै लेकिन दूपहर मे बडा रौद उगय छै इतना रौदा उगय छै कि मात पूछिये अहो के ओड़ी त दो पहरमे बार रौदा उगई होतै
जी उगैल छै अभियो फे उगबो करै छै अभी आर उगबो करै छै
हँ तंग आ गेल छियै इधर आ मने राहत के तहिया थोड़ा राहत मिलै छै ओहो राहत तत्काल तैयो गर्मी छ आइ और हा ग गर्मी के दिन मे तऽ ओ सब गर्मी लागबते छै ठंडा थोड़े ने लागै छै नहि
जी जी जी आहाँ एकदम सही कहै छै गर्मी के दिन मे गर्मी नाला लेकिन दिक्कत य पैसे कतेय कमत संताय ननु छै अचानक बड़ा गरमी रहै छै
हँ ई बात छै अचानक मानसून आ जाइ छै आ अचानक फेर गर्मी आ जाइ छै एहिसँ तऽ बड़ा हमरो परिवार बहुत लोग बीमार पड़ गेल छै बड़ा दिक्कत होइ छै ई सब मौसम से बदल जाइ छै बरा ते जल्दी जल्दी मौसम बदल जाइ छै ने
जी बड़ा जल्दी कह पता काहे इतना जल्दी बदलै छै
हँ आओर ओर बताै छी ने अहाँके खाना मे सबसे नीक शाकाहारी खाना सबस नीक खाना कोन लागै छै
हमरा तऽ शाकाहारी मे सबसे नीक खाना लागय छै ओ सादे खायल लागय छै जे ई जेते मन करे छै अथिए खा लेबे छी जते मिल जाइ छै बस खाना बनिया बनय के चाही
हँ ई तऽ बात अहाँके बिलकुल सही कहै छि खाना नीक रहले न तऽ कोनो खाना नीके लागल छै आ कोनो खाना आदमी भर पेट कनी खा लै छै हमरो इ इ आदत छै और बताबै छि न आहाँके पनीर आलू के सब्जी कइसन लागै छै
हँ नीके लागे छै पनीर आलू नीक लागे छै मटर पनीर नीक लागै छै पनीर उसके बाद प पालक के साग नीक लागै छै नए फरौवटा नीक लागै छै सब एतना नीक लागै छै कि हम की बताउ हमरा तऽ पनीर फरावटा बनाबै आ छै हमर नानी एतना नीक बनावय छै पनीर फराव इतना नहि क आहाँके की बताउ पनीर फरौठा में छै नु हमर नानी की करे छै पनीर के बढ़िया से ्सी मे पीस देवे छै ओकरा बाद रहै छै पनीर के एकदम मसाला मे भूज भाजके एकदम बढ़िया से ओकरा बाद आटा खूब बढ़िया से गूठ देवे छै एकदम मुलायम मे मुलायम आटा के गुथा दे जाइ छै तऽ ओकरा बाद की करल जाइ छै पनीरो के जस आलू पर पूरी बनय छै आलूआ के जी भर के ओहिमे घी लगा के बनावे छै इतना निक लागे छै एतना लजीज लागे
हँ ओहिस बड़ा स्वादिष्ट लागै छै ओहिस घी ओहिमे मिला छै ने फरा उठमे घी के साथ तल देवे छै तऽ आऔरो नीक लागे छै आऔरो स्वादिष्ट
जी आहाँ एकदम सही कहै छी एतना नीक लागै छै की अहाँ के की बताऊ
पनीरवा ते औरो पनीरो में रहे छै ने तऽ औरो ओकर स्वाद बढ़ जाय छै आओरो स्वादिष्ट लागय छै ने
जी जी पनीर के लेकिन पनीर के जे ऐसे स्वाद बुझााय छै मसाला मे भी न बुझइ छै मसाला मे मिला दे पनीर के स्वाद तनि कम हो जाइ छै काहेकि पनीर व के टेस्ट स्वादो ज होकै छै ने मसाला में मिल जाय छै तो पनीरवा के साथ साथ मसालो के टेस्ट ऐसे खायल जाय छै ज पनीर इतना नीक लागे छै इतना मजा आबे छै खाय में
ई बात सही बोलै छी आ आ दूध आ दूध के तऽ हर चिज हमरा लागै छै दूध के दही नीक लागै छै फेर दूध दूध नीक लागे छै फेर दूध के पेड़ा नीक लागै छै दूध के रबरी होइ छै
जी जी
ओहो बड़ा नीक बड़ा स्वादिष्ट लागै छै आ फेर दूध के मिठाइयो तऽ बनै छै तऽ मिठाइयो बड़ा नीक लागै छै पनीरो नीक लागै छै
हमरो ने दूध के बड़ा चीज नीक लागै छै दूध के रसगुल्ला नीक लागय छै गुलाबो जामुन मे तनी मनी तऽ दूध रखैबे करै छै ओकरा बाद रबड़ी ई सब भी अच्छा लागै छै एगो बर्फी बनै छै ओहो कदनी खुए के बनै छै तऽ दूध जराजरा के बन छै हम तऽ पहिलो होस्टल मे रहत रहै छी तऽ हमर मम्मी ई सब की करत रहय छै हमेशा हर रात के दूधवा जरा जरा के ओकरा पेड़ा बना बना के कितना पेड़ा पेड़ा होस्टल में भेजत रहय छै ओकरा बाद हमर तनानी कबो कबो दूध मे आटा सान के ना मुलायम सान के तब ज के खजूरी बनावे छै ठेकुआ बनाव छै इतना निक लागै इतना मजा आबै छै खाय मे कि अहाँके हम की बताउ आ पनीर का तऽ बाते चलू हम तऽ पनीर तक क कचो पनीर खा जाइ छियै
हँ हँ हँ मु तऽ कचौ काचौ काच खा खउ च पाकल खाउ छी पका के खाइ छी पनीरवा के प्रोटीनो मजबूती ओतने दै छै बारहओमे विटामिन रहैत छै
लेकिन काँचे खाय में इतना बढ़िया स्वाद लागय छै
हँ ओकरा के ओकरा के चीबा चिबा के खााय मे बड़ा नीक लग कहाँ
आ पूरा मतलब पनीरवेके स्वाद जाइत छै मुँह मे
हँ पूरा काँच मे पनीर के स्वाद जाइ छै लेकिन सब्जी ओकर छै ने तऽ ओहो बड़ा नीक लगै छै तकारी
जी त बाताँ एकदम सही
हँ और बच्चा बताबै छी ने अहाँ के खाना बनाय आ जाय छै
जी बना तऽ लेबैय छी खाना पीना भात दाल तरकारी बना लेए छी ओकरा बाद आओरी कुछो कुछो बना ले छै जैसे दू चारि गो रोटी भुजिया सब बना लेबय छी ओकरा बादे बना लेेबय छियै ओकर बाद चायो बना लेबय छियै निम्बू वाला चाय बना लेबै छी लाल चाय बना लेबय छीयै इ सब हमरा आ जाय छै बनावे ओकरा बाद त पनीर बिरियानी ई सब बना लए छै मैगी बना लेबै छै नूडल्स बना लेेबय छै ओ जो आबै छै पास्ता बनावे व बना लेेबय छै सब बना लेबय छै जितना होबय छै खायवला एने ओनेके सामान सभ बना लेबय छीयै आ बंगलोर गेल रही तऽअकेले बने ुक कर रहे छै बार बर सामान घट जाय छै त हमे अपन बना बना के मंगा म खूब खाय छी
अहाँके तऽ बारा चीज बनाबे आ जाइ छै ओर अहाँके कहाँ से ई सब बनाबय के सीख ले से छी खाना है इतना खाना इतना वेराइटी है खाना कहाँ से सीख लए छी
अ ई सब सब हम अपन नानी के देख देख के मम्मी के देख देख के सीखले छै उ लोग इतना नीक निक ढंग से खाना बनाबै छै हमेशा हुनकरे देखै छी देखते देखते आब कस चलाबे ते आइे जाय छी ते ओकरे मतलब की करे छी ट्राई मारय छी कोशिश करै बन जाइ छै लेकिन ई दिक्कत छै अनुभव के बड़ा कमि छै कबो कबो खाना नीक बनाय छै तऽ कबो कबो बे ढंग के बनै एक बार बढ़िया से अनुभव हो जाय छै तऽ ओकरा बाद त खाली नीके बनै छै
हँ अहाँके अहाँके बिलकुल सही कहय छै काहेकी हमहि के काम क््है दोसर घर र भीतर आबे जाय के काम उम करे पढ़ाई लिखाई करे के आ माता पिता मातााजी लोकके दादीजी नानीजी लोकके काम छै कि खाना बनाबेके तब ओ लोगके अनुभव ओ चीजमे जादे हो जाइ छै छै न ओहिसँ ओ लोग इतना नीक नीक खाना बना लेबे छै आ नीक नीक स्वादिष्ट स्वादिष्ट पराठा बना लै छै जैसे कि रो आ नीक नीक सब्जी नीक न चोखा चटनी ई सब उ लोग के आ जाइ छै बनाय काहेकि उ लोग अनुभव नहि हो गेल छै और एगो बात ओरो समझा दै छिय कि ओ बड़ा रौदा उगै छै तऽ अहाँके माता पिता के न निकले देबे रौदा मे आ अपनो निकलबै कोनो जरूरी से तऽ छतरी लेके निकलबै ठीक बा अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लागल फेर कभी समय मिली ते आहाँ से गप सप करब नमस्कार धन्यवाद
जी नमस्कार धन्यवाद